हेलो
सभ बहिन की हाल समाचार छै
ठीक छै अहाँ बड़ झूठ कहली अहाँ कहली कि हम परसो बुलायब अहाँके बर्थडेमे लेकिन अहाँ तऽ बुलय लए तऽ छोड़ू अहाँ एकबार हमरा कॉल नहि करली कि अइहा हमरा बर्थडे मे
हँ से तऽ अहाँ बड्ड मजा करै छी अहाँकेँ हम नहि बुलयले रहली कहलहीँ तऽ हमर बर्थडे रहलक हम अहाँके दस बेार फोन कयनेे रहली अह हमरा बोलली कि नहि एतेक बारिश होइत छै ने कि हम नहि आबै पायब तऽ हम की कहू आज हमर से मजाक छीिठौली करैत
एहि बात कली तऽ अहाँ ने बड़ झूठके अहाँ एको गो नहि फोन कली अहाँ फोन कली रहती तऽ हमर मोबाइल पर दिखाायत ने
अहाँके तऽ बड्ड मजा करैत छी तब खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना तऽ भाव आगै की कहू आगू एकदम साधा साधा बनल हँ रोटी अ चोखा
तब हम कहली कि आउ हमर बर्थडेमे तऽ अहाँके तऽ बारिश भऽ गेल तऽ अहाँ नहि आए पयली अयती तऽ नीमन निीमन चीज खयती कि नहि हम तऽ अहाँ लागी पकवानसभ एतेक बनेले रहली ने कि की कहू अहाँके तऽ पसन्दीदा पआाजुओ बनाले रहलिय अहाँके तऽ जे पसन्दीदा आइसक्रीम छै बटर स्कॉच ओहो मङ्गाए लने छलियै हम अहाँ लागी आ नहि बहन अहाँ नहि अ अयली हमरा बड्ड बुरा लागल अहाँ अहाँ हमरा कहियो बुलाबे छीियै अपन बर्थडे मे अहाँके बर्थडे तऽ परसू छै ने अहाँ पार्टी करब कि नहि
ब हमरा पास एको पैसे नहि रहे ल जे हम पार्टी करब हम नहि करब पार्टी उर्टी आ जब हम अहाँके बडी मे नहि गयली तऽ हम अह क बुलायब हमरा बर्थडे मे
अच्छा हम अहाँकेँ नहि बुलयली दस बेर तऽ फोन क अयली अहाँ तऽ बड कंजूस छी अह बड्ड मजा करैत छी हम अहाँ जानैत छी ने कि अहाँ हमरा एक्े बार अचकाके बुलायब अपन बर्थडेमे हमसभ जानैत छी अहाँके
नहि
अहाँके अहाँके एग्जाम कैसन चलि रहल छै
परल अहाँ बात करूऐ एसन बात नहि छै हम अहाँसँ मजाक करी देली हमर परसो बर्डे छै अहाँ जरूर आयब अगर अहाँ नहि अली तऽ हम अहाँ से बात करब छोड़ देब अहाँ हम कह दै छी
अच्छा एतेक मजाक नहियए करियौ आओर बताइयए उ आहाँ क हमरा तऽ जे कहली ने कि हमरा ने बड अमदुर फड़ल छै अहा के अमदुर केना लागे छै ाँ केती तऽ हमहाँ ले एक झोराा हमर भेज दे देती
हमरा तऽ अमरुद बड़ नीक लागै छै लेकिन कााज कहू हमरा पास तऽ अमरुदके पेड़े नहि छै अगर अहाँ भेज देती अमरुद तऽ हम अहाँके ऐसन कबो नहि भूलती
एहिमे एहसान बोलेके की बात छै अहाँ बड़ मजा करैत छी अहाँ क् आयब ने नहि हमरा तऽने तऽ ले जायब आम तोर कोनो बड़का चीज थोड़े छै पाग गेलै बड बड़का बड़का भऽ गेलै की कआ से एते फड़ै छै छै ने ले जायब तब अहाँके लि क खतम भए गेल कीन
हँ हम तऽ नच सब खतम हो गेल एगो हमर बहिन छै उहे सारा लीची खा गेल हमेशा गाछी में जय रहलक आ लीची तोड़ तोड़ के खा देेलक हमर सबसे बड़की बहिन य
से तऽ अहाँ से कहैत छियै अहाँ अहाँके छोड़िये ने हमरा तऽ गाछीमे न से छै ने कि घरपरास नहि रहैत छै ओ आ जाइत छै आ ओ जे पूरा खेतके तहस नहस करैत छै छै यहाँ से हम की बताये बहिन हमे तऽ हमरा तऽ हँसियो अबैत छै ओकरा देख के कि कहु अहाँके आ लड़का सब जे ओकरा पीछे भागे छै हमहुँ लैका रहलिय ने तऽ बड ओकरा खो द रहली बड़ मजा अबै छलै लड़काके जब बाल बच्च रहै छै ने जब लड़का रहै छियै तऽ बड़ नीक लागै छै ने अब तऽ हमनी सियान भऽ गेली अब त मजा कहाँ से आय दिय म लैका मेलल हम के
हम तऽ सोचेली कि जे घोपड़ा सब लीची खाई होतक तऽ अहाँ देख ले छीिय घोपड़ा से केितना बड़का हो गेला ओकर पेट एकदम हाथी से भी बड़का हो गेला ओकर दी गो लीची खााय से पेट भर द होती नहि होती इतना बड़का पेट ठोकला दस हजार बीसो हजार लीची खिया देम ओकरा तऽ ओ ओकर पेट नहि भरी एहि ल हमरा गाछी मे अगर आयगो पास हम तऽ मार मार के बेलगा देबेली
नहि मारयके नहि चाहियै समझलिय ने तऽ मजाक करे छी हम ते जाने छी आहां तो ओकरा मारे जायब ने ते अहें के मार के भगा दे दऔ
नहि ऐसन मत नहि छै जे घोपरास गेले ने ओ नहि मारेला हम तो कितना ब मार के बेल गेलीाय लेकिन एक बार का होलक एगो बड़का घोपरास जो करिया कलर के जो रहेला ओ गाछी मे बैठल रहलक तऽ हम आ हमर छो बहिन गेली गाछी में तऽ सोचली क्यू न ओकरा मार के बेलगाल देबल जाय
अच्छा आओर सब अहाँ बतैयए आओर सब समाचार सब ठीक छै अह ईसभ कह कहानी सुना सुना क के बड्ड हँसी बड़बै छी अहूँ ने एक आदमिए छी की कहू बहीन तब अहाँ के ने जाय के दूध होइ छै कि नहि हँ
नहि हमर तऽ गाय रहलक लेकिन बेचा आ गेलक आ पता ने कहिया खरीद के आई आ हम दू धो केब पियब कि नहि पियब
अहाँके जाायके दूध नीक लगैत छै
हँ हमरा तऽ नीक लागल छै लेकिन ऐसे ने जैस किी मने होॉर्लिकस कम्पलान ओ ई सबके साथ अच्छा लागेला सधा दूध के केरा भऽले अच्छा लागेेला
से तऽ अहाँ सहिए कहलीै हमर माय जे हइ ने हमरा पियै लाग दैत छै तऽ हमरा तऽ नहि नीक लागैत छै लेकिन पियैके चाह सेहत बन रहैत छै लेकिन हमरा नहि नीक लागत ओतेक दूध लेकिन पियैके चाह देहमे प्रोटीन ई सब मिलल की कहली अहाँ हमरा कने ने गाय छलै लेकिन फेर बेचा गेलै की कहू बड़ दिकक दिक्कत भऽ जाइ छै आ हम तऽ अभी गाँवमे आयल छी ने कि तऽ दूध भेटाइ छै अहाँ तऽ अभी शहर छी ने कि
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कली अभी तऽ हमह शहर मे छीिय आ शहर मे तऽ गाो गायो न हो केला वहाँ ते खरीद खरीद के दूध पियए के हो केला लेकिन काहू ओन्ने होलसो ई सब नहि मिल अच्छा अच्छा ता हम शहर मे दूध नहि पियली जब हम गाँवं आबली मााय कने तब हमर मााय डेली डेली देवलाा दूध तब हम पिली
अच्छा ई तऽ बात बड़ नीक छै बहीन आओर अहाँके सेवइके खीर केना लागै छै
हमरा तऽ सेवइके खीर कहू तऽ बड़ नीक लागेला अहााँके केना लागेल
की कहै छी
अहाँके सेवइ के खिड़के नहि लागेल ह
हम जे कहली हमरा तऽ ओतेक मिर्चीज नहि नीक लागैत छै जे सही बात कहियौ तय लेकिन हमरा सेवइके खीर नीक लागैत छै ओकरा ढङ्गसँ बनैयौ ने तऽ बडड़ नीक लागी कचौड़ी आ सेवइके खीर आ आलू के भुजिया खाायमे बड़ नीक लागै आलूके भुजिआ से हमरा याद अयलक कि हम ने पनीरके जैसन आलूके भुजिया काटिके आओ ओहिमे लहसुन उहसुन पुटिके बनाबै छी ने गरम गरम दालि भातपर खाइमे बड़ नीक लागी अहाँ कहियो खायले छियै पनीर लखन भुजियाके आलूके काटि कऽ
हँ एक बार हमर बहिन बनले रहलक तऽ हम खैले रहली बड़ टेस्टी बनल रहलक
हँ तऽ टेस्टी तऽ बढ़ै छलै हमरा ने की कहू हमरा तऽ सबजीसँ नीक ने हमरा भुजिए लागै छै आ अहाँके
हमरो भुजिये नीक लागे
तब अहाँके आलूके साबुनके सब्जी नीमन लागैत छै
हँ हमरा तऽ अपन मााय के हाथ के सबच जे कोनो सब्जी ज ल ग तऽ उ एगो तड़का आ एगो ल सोबीर के इतना बत टेस्टी बनावे ले क मन करे ल पूरा कटोरा मे के सब उठा के खा जाय
हँ से तऽ बात तब अहाँके खाना पीना तऽ भऽ गेल छै हम तऽ अभी भुखले छी आब हम जाइत छी खाना उना खायब फरस तब त अहाँ से कएल बात क करब अगर अहाँ काल्हि आएब तऽ हमरा बता देब हम अहाँ लागिी ने आमधूप तोड़बाके आ राखि देब एगो झोरामे ठीक छै ने खूबे पाकल पाकल छै तऽ अहाँ आएब ने क काल हमरा कनि
हँ हम जरूर आएब आ ए बहुत ल तोड़ के रखी अह हम ज ओतना दूर से आयब शहर से गा त टाइमो लागेा ने तऽ ए ल कम से कम हमरा न सी पाँच से छओ झोराम चाही अहाँ से क देबै छी
ठीक छै अहाँसँ हम काल्हि बात करब बहीन ठीक छै हम रखैत छी
ठीक छै